समाचार कहाँ किछो यै, अहीं के तऽ फोन के इन्तजार कऽ रहल छलहुँ, जे अहाँ आब करब, आब करब, करर कये नहि रहल छलहुँ अहाँ फोन
नहि दीदी गलती भे जाइ छै, अथी काज मे इधर -उधर रहै छियै ने नेटवर्क कनिटा समस्या रहै छै, ओहि खातिर नहि के सकै छौं फोन तऽ हँ -हँ तब अहाँके की हाल समाचार अइ?
हमर तऽ ठीके ठाक अय, अहीं कहबै न कनी वैह मौसम नहि केहने दन छै, तऽ वैह बाले बच्चा के कनि मन खराब छले, लेकिन आब ठीक अइ।
ओऽ, हँ बाल बच्चा सभके तऽ बेसी अथीमे तबियत खराब भै जाइ छै।
मौसम नहि देखे छिय, कते खराब छै, कखनो गरमी कखनो ठंडी तऽ ओहि मे तऽ हेबे करतै न, तऽ वायरल भऽ गेल रहै छोटका के लेकिन आब भगवान के दया से ठीक अय।
हँ तऽ ओ तऽ कनिटा, गरम दूध सभ देबै न, हल्दी दे कऽ तऽ ओ ठीक हँऽ ओ स कनिटा इन्फेक्शन सभ कम होइ छै।
हुं - हुं -हु हं घरेलू उप चार सबत स त निक कोनो उपचार नहि छै।
हांऽ तब भोजन भात बनल।
हँ यै, भोजन भात तऽ आ नाश्ता भऽ गेल अइ, आब भोजन के तैयारी अय। तऽ हँ सोचलहु हें जे आइ जे छै कचे भात खाइ मिथिला के प्रसिद्ध कच भात हमरा पसन्द अइ, हमरा घर में सब खाइये। रुचिगर लागय छै सभके, अहाँके पसन्द अइ कि नहि।
हँ कनि मनि लेकिन ओतेक खास नहि, कियाकि तेल मसला स ज्यादा एते अथी नै नीक लागै छै, गरमी में
तऽ कभी कभार अगर मम्मी बनाबै छल न, तऽ तब बहुत नीक लागै छै।
हँ तऽ ई तऽ कच भात, ओहि के बाद बड़ी ई रोज थोड़ी ने लोक खाइ ये, कखनो कताल जे मोन भ गेल आब जेना माछ -मछली, अपना सब कहियो कताल खाय छी, तऽ इहो जे छै से चलू भाय कहियो -कहियो कताल अपन खा लेलहुँ, तहि दुआरे हँ
तऽ उ उहै मम्मी काइल्हे स् बेस अथी चना के दाइल फुलै लै रहै बुझलियै राइते में परसूए राइख देलक फुलय लै लाइन रहै नै तऽ आब मम्मी करथिन की तब ओ लाइन के इंतजार में बैसल-बैसल बारह बजे तक जब नैय भेलै तब मम्मी भात आ दाइल भुजिया बनेलक। कहलकै ई लाइन वला लेकिन बड़ अथी करै छै इंतजार में जे
एँ यैय तऽ स लोढ़ी सिलौट पर किया नैय पीस लैय छी ओय स ओय स स्वादिष्ट तऽ किछ नैय लागत।
से तऽ छै लेकिन दीदी उ सिलला पर अथी कुचनी कहै छै ओ नैय न छै बढ़िआँ स तऽ पिसै में कनिटा लेट क लाइ छै।
हमसभ तऽ बुझियौ कि अ सबकिछ रखने छी हमर बड़ हमरा सबकिछ कीन देने छैथ जाँत रखने छी हँ।
नैय ओ सब तऽ सबकिछ हमरो घर में छै जाँत के तऽ अथी कै लै छी काज सब कै लै छी दाइल हमहीं दररै छी मम्मी ओत्ते नैय खास कए कऽ तऽ हमही ई सब काज करै लेकिन जाँता बात छै कि कुटनी नैय छैन न तऽ ओ पीस सै में कनिटा टाइम लागै छै तऽ ओय खातिर सोचलौं जे ओ त्ते जे अथी ओयमं अथी करबै ते समय लगेबै तय स बढ़िआँ मिक्सीए में कए लै छियै।
ओ हँ ओ तऽ छै लोग जे छै कनि अ प्पन जेना-जेना जे छै जमाना बहुत आगू बढ़ल जाइ छै तऽ लोगो में परिवर् तन भेल जा रहल छै।
हँ।
लेकिन ए जे सुअदगर अहाँके लोढ़ी सि सिलौट पर हैत
जी।
से जे छै मिक्सी के कहाँ मजा छै हमरा ओतऽ जे माछ-मछली किछो बनत तऽ ई कहता जे भाय उसी लोढ़िये सिलौट पर पीसै लए तऽ खास कऽ ओहि पर पिसा कऽ अपन माछ-मछली सब बनत हमरा सबमें।
हँ नैय एकटा छइठेटा तिहार यै जे अहाँके अथी मिथिला स आ ओ मिथिला के सब चीज जे प्रसि चीज सब जे विलुप्त भे भए रहल यै ओसब चीज अहाँकऽ छइठमे अहाँके काज आइब जैत। ओयमे सबचीज लगभग के हँ लगभग ओयमे सबचीज वएह यूज होइ छै।
वैह न सूप, पथिया को कोनिया और कथी कहै छै? उ ढक ढक हँ उखैर समा ढ़क्कन ढ़ाकन तऽ ओ जे हाथी जे बनैया जेपर दिया जरैया स
हँ उ सब-सब सब चीज अपन अथी होइया उएह में छइठे में काज आबैया।
हँ से तऽ अहाँ ठीके कहलियै तऽ फेर आइ बड़ी बनतै की आइयो भा ते दाइल पर अहाँ सब रै टिक जेबै।
नै नै नै। काइल खना जहिना लाइन एन न तऽ पीस कऽ राखलौं आइ हेम् मम्मी बना रहल यै। आ तकर बाद मम्मी के कहलक, मम्मी कहलक जे, उ हूं की कहे छै, बड़ी से कचरी से की हेतौ। एं कनिटा साग तोड़, तऽ गेनहारी के साग अखन तोरै रही।
एह हमरो बड़ पसन्द अय।
हँ। नै ई सबके बिया खसबय नहि पड़ै छै, ओ सब अपने पाइन पड़ल ने तऽ ओ अपने आप जनैम जाइ छै। उपाय उकैन गेल, सभ अथी भए गेल। जनमि गेल तऽ उएह तोड़ि लेलहुँ, ओकरा धोइ कऽ मम्मी अपन बनबैत छ।
ओ नहि तऽ अहाँ- अहाँ सब बड़ी बनबै छी, तऽ ओकरा जे छै से अपन चना के दालि स। हमसभ ओहो तरीकासँ बनाबैत छी, आ बेसनोसँ बनाबैत छी।
शायद ओकरा कचरा कहल जाइ छै, ओ जे मम्मी पीस कऽ बना रहल यए।
ओ नै हमरा सबके तऽ दुनूके बड़िए कहैया। लेकिन लेकिन जे छै से एगो भए गेल पिसुआ, आ एगो भए गेल बेस सन वाला जे बनैया से तऽ। हँ तऽ मने अहाँ पिसुआ मे वएह करियौ जे कनि अहाँ जे निमक, कनि हिंग, कनि जीर धऽ के बनाउ, आ अहाँके प्याज- त्याज दऽ के मने ओ खाय चाही, मने जेहन अहाँ के बनबे के इच्छा कम, सादा बनबैके तऽ सादा बना कऽ खाउ, आ नहि तऽ वएह सब व्यंजन सब धऽ क, प्याज धऽ क मिर्ची धऽ कऽ सेहो कऽ सकै छी।
हँ ईसभ चीज मम्मी करैया, हमरा ईसभके अखन नहि यऽ पता।
नहि तऽ हम जखन हमरा एब ओ जेहो सादा खायके मोन होइया तऽ सादा बनेलहुँ, आ नहि तऽ की केलहुँ चना के दैल फूलैले देलौ, ओहिमे लहसुनो दू गो धऽ देलौ, कनी जीर सब धऽ देलौ, पिस देलौ ओकर बाद कनी हिंग- तिंग फेट नीमक फेट के ओकरा छानि लेलहुं, आ तखन ओकर रस बनेलहुं, ह ओ- ओहो बड़ा स्वा- सदगर लागत आहां
हँ, वएह एहि बेर मामा खन गेलहुँ ने हम अपन तऽ हमर मम्मीयोत भाय कहै छै, अपन कनियांके अ आंइये अथि छोट की दीदी आयल रहथिन, आयल छल तऽ हुनकासँ कथी ने ओ क अथि जेसे बैंक बैगन ओ बेसनक के जे ओ, राम र -रो रामरुच। ओ कियान सिखली हँ ओ किया नहि सिखलियै, तऽ कहलकै की हँ तऽ भौउजी कहलखिन जे अहाँ कहतियै ने पहिले तऽ, हम छोटकी दीदीसँ सीख लेती। छियै एहिमे बनबै मे की रहै, आबै छै तऽ हमरो कनि- मनी। कहलकै लेकिन अहा के जे हाथ मे स्वाद नहि हैत ने, ओ छोटकी दीदी जे बनबैत तो ओहिमे स्वाद आबे छै।
हँ तऽ इएह इएहे रामरुइच। जे अपना सब राम रुचि कहै छी, आ राजस थान मे, अथी गुजरात में, एकरा कहत गट्टा के सब्जी। पंजाब में गट्टे की सब्जी हँ बड़ा स बड़ा प्रसि प्रसिद्ध होइ गट्टा क सब्जी कहि कहि कऽ खूब खाइये ओ सब हँ।
खाइ नै छियै आब अपना सब अल्लू के भुजिया क अल्लू क भुजिया कहै छियै ओकरे वेएह नीक सँ तरि दै छै एकदम अथी जकां हँ ओ फेंच फराइ भेए जाइ छै।
हँअ हमरो- हमरो बौ बौवा सब जे छै नऽ ह हमरो बौवा सब कहतै की, मम्मी बर्गर खाना है फ्रेन्च फ्राइ खाना है तऽ लऽ क तऽ जाएब लेकिन फेर ओकरा से कि कहै छियै की ले हैया आलू के भुजिया खा ले इहेए घर पर बना क देबौ तऽ नै नीक लग
हँ हॅं वेएह तऽ वेएह कहै छै देश से अब अथि जगह अलग -अलग आ चीज वेहेए
हँ।
बढ़ियां अइ सजा - सजा कऽ दै छै। कनिटा पैसा महगा भेए जाय छै देए लै लेए लै छै त बुझै छै ई हम बहुत कि महगा चीज खेलौं लेकिन भाय रहै त छै ओ घरे के
तऽ ओ तऽ घरे मे सब बना सकैये सेहेए बला आ अपना स रामरुइच कहै छी आ ओ सब गट्टा के सब्जी कहि देलक। तऽ ओ प्रसिद्ध भऽ गेल आ हमसब रामरुइच कहबै तऽ कियो न बुझतैह। हॅं तऽ एकरो पाछू कहानी छै ने रामरूइच के पाछू हमरा कियो सुनेने छलथि। तऽ हँ ई ई रामरुइच हिनकर एकर नाम अइ दुवारे रामरुइच पड़लै कि ई जे छै से रामजी जे अपन आयल छलथि हें अपना ओतऽ हँ किया तऽ सी अपना सब सीता भूमि पर छियै हम मने रामजी के तऽ ई सासुर छै। तऽ जमाए बाबू जे आएल छलखिन हे नऽ तऽ मने तहन खानसामा के कहल गेल छलै जे अहाँ हमर जमाए ले एहन कोनो प्रसिद्ध भोजन तैयार करू जे खा कऽ ओ एकदम मंत्रमुग्ध भऽ जाइथ तै क लेल ओ हलवैया जे छै इहेए रामरुइच बनेलकै ओ रामरुइच खा क जे छै से रामजी एते मंत्रमुग्ध भेला बड्ड हुनका पसीन एलनि बड़ पसीन एलनि त तहि दुवारे जे छै हॅं ओइ दिन स ओकर नाम पड़ि गेल छै रामरुइच। र राम के रुचिगर बला चीज रामरुइच भऽ गेलै ओ।
से हमरा लागै रहै कही इ बेसन के बनेलका चीज के राम रुइच किया कहल गेलै ओहो म भगवान के नाम देल गेलै।
हँ ओकरो कहानी छै इहेए छै जे रामजी ओकरा खेने छलखिन हें तें ओकर नाम हां तें ओ हमरो कियो कहबे केलनि हमरो नै पता छले अइके बारे मे त वेहेए हमरा कहला कहलथि जे अहाँके बुझल अइछ जे भी मिथिला के की प्रसिद्ध चीज छै, त हम कहलियै हँ पान, मखान, मछली और मिथिला पेन्टिंग। तऽ कहलकै राम रुचि बिसरि गेलियै हम कहलियै राम रुइच की होइ छै, तखन ओ हमरा बत बतेलनि जे ई होइ छै रामरुइच रामजी जे आएल छलखिन हें ओनहितो जे छै से मने जमाए के बड़ा सम्मान देल जाइ छै ने मिथिला - मिथिलांचल मे हूँ। छप्पन भोग भेटै छै और इज्जते सॅं बात केएल जाइ छै खा लेथुन पी ले थून जेना लोग ससुर साउस स बात करै छै तेना लोग जमाए से बात करै छै तऽ
हँ से तऽ छै तेंए खातिर तऽ मिथिलाक के अथी, दुल्हा बाबू सब, सासुर जाइ लए बड़ अथी रहै छथिन। हमरो जे मौसिययौत भाय के शादी भेल ह ने इधर, मई मे, से हुनको एते मोन लागे छै, ससुरार सासुरमे, जे कहलकै कहत जे, नहि हम जाइ छियै ओते अपन सासुरेमे हमर सौस हमरा बड़ मानैय, रंग- छंग के चीज बना क खाय ले दैय। हर वक्त मुंहे पोछैत रहैया, कहलहु कि जे नहि, ओतय जे रहबहक तू, एतऽ फेर पैसा के कमेता ह। कहलक रह देही जे एते हम देखबै बादमे, लेकिन सासुर जेबै जनक पुर जेबै, हँ, जनकपुर जेबै, कहलियै च्छा
के जमैया सब के बड़ा भाव बढ़ल रहेै छै।
हँ -हँ, बड़ लेकिन इहो सब चीज, लेकिन देख
आ गीतो छै ने, कते रंग -बिरंग के गीतो ने छै ओय पर, जमेऽ पर। पर गीत छैय, रामजी पर गीत छैय, सीताजी पर कते सुन्दर -सुन्दर मैथिली मे गीत सब छैय। चाहे कोबर के गीत हुए, विवाह के गीत हुए, सब मे राम सीता के चर्चा। चाा होबे हेबेटा करैया।
आ एकटा शैद पहिलुक भगवान छथिन, रामजी! जिनका गैर पढ़ल जाय छैन।
हँ, त जमाए छथिन ने, आ तऽ जमाए के तऽ गैर पढ़ेै के प्रथा छैय।
हँ, उएह मिथिलाके सब चीज प्रसिद्ध भेलै।
बहुत -बहुत तें ने लोक मिथिलांचल के जाने छैय, एहि सब नाम से। त कि भाय जे छैय से, मिथिलांचल एना- ओना। एक तऽ भाषा बहुत मधुर छैय, ऊपर सँ खान -पान बहुत बढ़ियां छै, ओकर
जी!
तैय दुआरे ई सब अपन प्रसिद्धि मे आबैया, और अपना सब जे ते एकरा बुइझते नै छै, की अच्छा हमहुँ सब तऽ बुझे छियै भाय, इ अप हम किया ने गेलीयै कि, रामो रुचि अपना सब मे होय छेलेै या, ई तऽ राम रुइच जे छैय से हम सब खाइतो छलौ हेँ, लेकिन हम सब नै बुझै छेलौ जे राम रुइच अपना सब के नाम जे छै से, पहिलेे सँ बनै छेलै, हम सब तऽ बुझियै जे भाय ई दोसर जगह के चीज हैय, लेकिन नै बाद मे पता चलल नै- नै अपने ओते के चीज अैछ।
जी! जखने ओ मम भगवान राम! के नाम एलै तऽ, ओ अपने मिथिलाक के भेलै न।
तऽ। तऽ उएह कहलियै जे आय हम तऽ अपन सोचलौ जे आय कचे बनेइब। आहाँ